हँ।
हँ जी नमस्कार! आके।
जी नमस्कार!
आई आर आय हम अहाँ से अ जनेउ के विषय पर गप करब, जे मिथिलाञ्चल मे बड़ा फेमस चीज छै। हमरा एतऽ भी बड़ा धूम धाम से ई मने ई पढ़ पढ़ना लड़का के लेल जेनरली होइ छै, या सब बहुत धूम धाम से बन छै, जैसे ल लड़की के शादी होयस छै, लड़का के जनेउ बहुत धूम- धाम से बनाओल जाय छै, अहाँ सबके केना -केना रसम होइया, विस्तार से बताउ अहाँ।
हँ। मतलब की कहे छै, जे एकटा की कहे छै। संकृति होइ छै, तऽ भारत के संस्कृति मे सोलह संस्कार होइ छै। आओर ई ई सोलह संस्कार हँ मतलब अ ई सोलह संस्कार की कहै छै। अ जन्मसँ लऽ कऽ आओर मृत्यु तक मतलब जेना पहिल संस्कार अगर जन्म भऽ गेलै। तऽ जे अन्तिम सोलमा संस्कार होइ छै, ओ मृत्यु होइ छै। त तहि सोलह संस्कारमे, एकटा संस्कार होइ छै, जनेयउके! जकरा क कहै छै, हमसभ यज्ञोपवी संस्कार सेहो कहै छियै। आओर कियकि एहिमे जनेउ के दोसर नाम छै, य यज्ञयोपबित, आऔर एकटा की कहे छै, ब्राह्मण कुल के बच्चा के अ की कहै छै, जनउ धारण केनाइ बहुत ही मतलब अ शुभ आओर ओकर की कहै छै? हँ, ओकर गुण के लेल, ओकर की कहै छै, बुद्धि विकास के लेल। ओकर की कहै छै, आचरणके लेल, ओकरामे नीक व्यवहार के उन्नति के लेल, एकटा मतलब अ अथी मानल जाइ छै, मतलब पड़ाव मानल जाइ छै, और ई जे पड़ाव
होइ छै कि, लड़की के जैसे बियाह मे मड़बा होइ छै, ओहिसे लड़का के जनउ हो मरबा हो चाहे म घुमरा
मतलब अ ई छै जे की कहे छै, मिथिलांञ्चल क्षेत्र मे, लड़की के विवाह मे मतलब मड़बाके अथी नहि छै। लड़की के अथी लेल मरबा नै होई छै, मड़बा बनै छै लड़का के जनउ मे, और वह मड़बा पर लड़ के, बियाह भए सकै छै, से एकटा अथी छै।
हँ एतऽ कतऽ -कतऽ लोग करै छथिन।
हँ, तऽ ओ जे की कहै छै, मतलब जनेउ के एकटा अथी छै, मतलब प्रक्रिया छै। आओर ओ जनेउके जे छै, ओहिमे तीन- चारि दिनके बेसी महत्व होइत छै, जाहिमे मिथिलाञ्चल क्षेत्रमे ई छै जे पहिल दिन जे होइ छै जनउ मे, ओ बसकट्टी होइ छै। जाहिमे बाँस अ कटाइ छै, मरबा के लेल, हँ। हँ जे बरुआ होइ छै, ओकरा मतलब जकर जनेउ होवए वालला रहै छै, तकरा
हिनका सब के हाथ में एगो चाकू, छूड़ी, सन के ओपे क कशैली, अति कर के देल जाइ छै ने, उहे ले के सब
हँ- हँ, एकटा विध होइ छै, जेकरा की कहै छै आ-ओ हात में रखने रहै छै बरुवा। और ओ छै जे कि कऐ छै पहिला दिन जे बस क ती के दिन होइ छै या उद्योग के दिन होइ छै सेहो। मिथलांचल में एकरा उद्योग सेहो कहल जाइ छै।
हँ, जनौ के उद्योगे कहल जाइ
हँ, तऽ ओ पहिल दिन के उद्योग कहल जै छै। तऽ ओइ दिन की होइ छै? तऽ जे बरुवा होइ छै ओ पिठार और चन्दन के थोप लगबै छै। बाँस पर और ओकरा बाद जे घर के बुजुर्ग सब होय छथिन से ओ की कहे छै बांस के काटै छथिन, पांगै छथिन ओकरा बाद हाँ ओइ अथी बनेल जै छै आ की कहै छै? उं ओकर अ बनेल जै छै अहाँके अ हू
मड़ैया सन के लोग मड़बा बनबै छ।
मड़बा बनेल जै छै हाँ और उ वेह मरबा पर ओकरा बाद आगाँ के बिध होइ छै।
आ पाँच गो औरत सब लोग इहो सब होएते न पाँच गो औरत ले त मड़बा मीपै-मीपैछ
हाँ-हाँ-हाँ। तऽ ओ मरबा पर मैट-तैंट के की कहै छै ब्यवस्था केल जाइ छै जै पर की कहै छै आब मैट देल जै छै ओकरा बाद इ पो ओइ की छै त मिथिलाञ्चल में मंगल मैट से होइ छै तऽ जखन ओर माटिक के अ बिछेल जै छै ओक्रा बाद अ की कहै छै बरुवा संगे त पाँच-टा औरत या सात-टा औरत बरुवा सङ्गे जै छथीन और की कऐ छै जे पोखैर के जे मैट होइ छै ओकरा अपन थारी मे उठा क आनै छथिन। और ओकरा की कहै छै ओ मैट के ओ मड़बा पर देल जै छै। और जे भी बरुवा के बहीन सब होइ छथिन ओ की कहै छै ओ अथी के नीपै छथिन, ओकरा की कहै छै नीप- नीप कऽ एकदम चिक्कन करै छथिन एकदम।
आ नेको माँगै छथिन न सब, सब दुनियाँ के नोए मानै छथिन हम्रा सबके यहाँ तऽ ई मेग माँगै सथिन। उठबे न करै छथिन मानव मड़बा से इन्तजार करै छथिन ई। एक ने एक उठा पनी पाब-पानी पाब।
ओ की कहै छै और मिथलाञ्चल में इहो छै जे अ जहिया स की कऐ छै उद्योग होइ छै ओहिया स लऽ कऽ जनौ दिन तक जे भी बरुवा रहै छै ओ बरुवा के की कहे छै अ एकटा उबटन लागै छै और ओइ उबटन में आं अहाँके की कहै छै हल्दी आ तोई और बहुत प्रकार के की कैह, हँ तेल हँ तेल और सबके की कहै छै ओहओकरा
लगइ छन। ना, काजरो लगबै छतीन कि नजर ना लागे
हँ हँ हँ काजर सब लगबै छथिन जखन की कहे छै ओ होइ छै ओ डेली सांझके एकटा होइ छै आओर जते भी अगल बगल के महिला सब छथिन हुनका बजायल जाइ छनि, गीत गाबय के लेल मिथिला मे हर अथि के लेल तऽ बहुत चलैत गीत सब छै बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सब छै। अ त ओ गीत होय छै जेहिमें की कहे छै प्रगट के गीत होइ छनि भोला बाबा के गीत होइ छनि। एकटा मिथिलाञ्चल मे ब्राह्मण के गीत सेहो होइ छै ब्राह्मण बाबा दियौ, एकटा गीत एकटा फेर शैली छै तऽ ओहो होइ छै ओकरा पाग पहिराउन जे छै, जे जनेउके दिन होइ छै ओइ की कहै छै बरुआ सुबह सुबह जनके अथी होइत छै टाइमिंग जे ओकरा की कहै छै होइ छै ओकरा बाद आ बैसै छथिन बरुआ आओर बड़ुआ के साथ हुनकर गुरु सेहो बैसै छथिन। आर ई छै जे की कहे छै दुनु के पहिलेहेसँ मुंडबाबऽ पढ़ै छै, किया कि जे गुरु होइ छथिन हुनकर की कहै छै पित्ती रहै छनि आ हुनकर स मुडइ छै आओर ओकरा बाद जे पंडित रहै छथिन से मंत्र उच्चारण करै छथिन हं हँ मतलब की कहै छै जे जनेउ जे बरुआ के पहिनायल जाइ छै तऽ ओहिमे की कहे छै पाँच आदमी रहै छथिन या सात आदमी आदमी रहै छथिन हुनकर महत्व रहैत छैन आ पकड़ि कऽ की कहै छै बरुआके पहिरायल जाइ छै आओर दुनु के महत्व एहि चलते होइ छै जे जनेउ मे गायत्री मंत्र के बहुत बड़का भी कहै छै अथी छै महत्व छै आओर हं और ओ गायत्री मंत्र जे बरुआ के कान मे कहल जाइ छै ओ गुरु के द्वारा ही कयल जाइ छै। आओर जते भी कर्म होइ छै ने ओहिमे जते भी की कहै छै अनुष्ठान होइ छै ओ बरुआ के बदला मे ओकर गुरुए करै छथिन। मतलब जते यज्ञ मे आहुति देबा के काज होइ छै छै आओर जते भी पैघ काज होइ छै ओ पहिल काज रहै छै त कारण से की कहै छै ओ घुमै कहै छथिन आओर बाद मे जाकऽ विवाह काल मे ओ बरुआ खुदसे की कहै छै एं आहुुति के काज करै छै जे मतलब शादी मे जे आहुुति होइ छै त बरुआ खुद करै छै आ ई छै और ओय मे की कहय छै नवका नवका वस्त्र पहिरायल जाइ छै
लड़ा सब त ह ह हो की बोलते आधा लड़का सबके तऽ आधा बिआह जनेउ मे ही हो जाइ छै ने।
हं मतलब एकटा छै जे मतलब प्रोसेस जे होइ छै बिआह मे बाकी सबके की कहै छै पास्ट मे ब्राह्मण कुल मे इ होइ छै जे बच्चा सबके जनेउ बला आओर बाँंकी सब बला काज जनेउ मे ई भऽ जाइत छै आओर ओहिमे की होइत छै जे की कहैत छै जे बच्चा अ की कहै छै ठीक भिक्षा सेहो माँंगै छथिन आओर ई भिक्षा वला जे काज छै ओ भगवान रामे से चलल आयल छै। जखन भगवान राम अपन गुरुकुल जाइ छलखिन पूजा करऽ के लेल तऽ हुनका की कहै जे जनेउ धारण करवायल गेलैन अपन माता सं भिक्षा मंगलखिन
दिल है त्यागी ई सब भी कहल जाइ छै ने लोग
हँ तऽ बच्चा सब की कहै छैऽ आबके बच्चा सब तऽ की कहै छै भिक्षा नहि मांगै छथिन कतहु जाकऽ कियाकि एकर कोनो की कहै छै अथी नहि छै अ बात नै छै जे अपने ओरा के कोनो जे भिक्षा मांगल जाय एहि चलते हुनकर माता, हुनकर चाची, हुनकर दीदी जे किछु भी बगल अगलके जे किछु कहै छै महिला सभ जे छथिन ओ हुनका की कहै छै भिक्षा दै छथिन आओर ओहिमे भिक्षा में चूड़ा बिस्कुट फल
बहुत तरीका के सब चीज ड्राइ फ्रूट सब संग सनेस तनेस सब डालल जाइ छै ने।
हँ ई सब देल जाइ छै और जखन भिक्षाटन भए जाइ छै भिक्षाके काज भऽ जाइ छै तकर बाद की कहै छै
थारी होइ छै ने, मछली चावल सबके भोज होइ छै। और बच्चा के, बड़ुआ के मछली के विध भी करावल जाय छै। ई बहुत महत्व
हँ हँ। हँ हँ तऽ बीचमे इहो प्रोसेस छै कि तकर बाद बच्चाके की कहैत छै अ हजमासँ ओकर बालके पूरा मुड़ा देल जाइ छै, पूरा की कहै छै अ ओकरा मुंडन कयल जाइ छै पूरा एकदम पूरा बाल हटा देल जाइ छै, ओकरा बाद की कहै छै हं ओकरा बाद बच्चा के बहिन सब ओकरा नहलाबै छै। कि छै बरुआ के तर तैयार कयल जाइ छै और ओकर बाद ओकरा की कहै छै ओकरा बाद ओकरा की कहे छै जनेउ कयल जाइ छै और तकर बाद ई जनेउ के प्रक्रिया समाप्त भए जाइ छै।
ठीक छै अहाँके धन्यवाद।